नमस्ते
हँ नमस्ते सखी
की हाल चाल छै सखी।
हाल चाल तऽ नीमन छै तोहर
हमरो के हाल चाल तऽ बढ़ियाँ छै सखी आज तो रथ यात्रा छै पता छै कि नय
हँ
पूरी मे तऽ बड़ी अच्छा से मनावल जाय छै रथ यात्रा पन्द्रह दिन से एकदम तैयारी होवै छै। बड़का गो रथ बनै छै लकड़ी के आ सब लोगन मिल के ओकरा खीचै छै। अभी तो पूरी मे सब लोगन के एत एते भीड़ छै कि कुछ कहे के काम न सब लोगन जाय छै।
बड़ी मम्मी है ने टमाटर हँ इधर भी इधर भी एसो तैयारी हुँ इधर भी है सब तैयारी चल होइ जैतौ पहले से हो रहै छै।
फिर भी जेते उड़ीस सामे मनै छै ओत तऽ एने एने थोर ही न मनै छै। जेते वहाँ पे मनै छै धूम धाम से होते यहाँ आन सखी पहले तू ही बोल लेबे छै चाहे हमरे बोले देवे छै ऐसे है जे बड़ी दिक्कत होवै छै। कहै छियै कि वहाँ पे बहुते।
हँ
हम बोले छियै कि वहाँ पे बहुत ते धूम धाम से मनावल रहै छै आओर वहाँ के मान्यता छै की पूरी मे रथ यात्रा के दिन बारिश होबै तऽ होबै छै नय जरूरी छै कि बारिश होबे करै छै तऽ बड़ी बारिश होइल रहै छै। तरह तरह के नृत्य संगीत के प्रदर्शन दर्शन होवे छै वहाँ के तऽ बड़ी मान्यता छै जैसे कि मुस्लिम लोग जब जाय छै मक्का मदीना तब उन तीर्थ पूरा होवै छै वैसे सना तन धर्म मे जे पूरी जाय के भी बड़ी मान्यता छै।
हुँ
तोहर घर मे लगो छै कि बड़ी लादमी लोग छै की पीछे से बड़ी अवाज आबै छै।
नय आदमी नय ओ ओकरे आ आबै छै।
हूँ कारया के कार्य तो सब बड़ी ठीक से चलै छै तोहर काम कैसन चलै छै कार्या के
हमर के कार्या के काम ठीके चले छै जरी समय मिलै छै करै छिये नहि होवइ छै घरो मे बड़ी काज भइ जाइ छै
हूँ त रथ यात्रा मे तऽ पूरी मे एते ट्रेन मे भीड़ चले छै क पैरो रखे के जगह न होइ छै अ वहाँ पे आऔर मान्यता छै सखी कि जे प्रसाद जगन्नाथ ' रथ जी के पूरी रथ यात्रा मे खिलावल जाइ छै ने, ओकरा फिर है जे ओकरा हांडी के पटक के फोड़ देवल जाय छै ऊ सामान्य मनुष्य लोग ऊ प्रसाद नहि खाय छै कहै छै कि जगन्नाथ भगवान के सब पे कृपा रहै छै भूत प्रेत आदमी पशु पंक्षी सब पे तऽ जे आत्मा लोग रहे छै ने दिल से आत्मा लोग ओहसँ पूरी यात्रा यात्रामे शामिल होइ छै अपन मुक्ति खातिर तऽ व ही जे प्रसाद गिरे छै ने जमीन पर पे तऽ वहि सब खा के ओ सब अपन पेट भरै छै ई सब ई सब मान्यता छै आओर कहै छै कि एगो हे जे माता रहै छै जेकि अपन जगरनाथ भगवान के बेटा के सम्मान माने छै तऽ वही जब ओ श्री मंन्दिर मे निवास करै लए चल जाइ छै तऽ माता कहै छै कि अ पहले त पहले त केकई के के कहि न मतब की रामायण काल में अपन माता के छोड़ देेले रहे छै फिर यशोदा माता ता के छोड़ देेले रहे छै आर अभी ई युग मे हमरा के छोड़ देेले रहे छै तऽ ओकरेमे है जे भगवान कहल रहै छै कि हम अषाढ़ मास मे पन्द्रह दिन खातिर सात दिन डेली हम तोहरा से मिले के आबे खा आबे रहे छियै सेहे खातिर यहि चलते रथ यात्रा होवे छै आजे हम जद पढ़ले अ रील्स मे देखले रहे छियै इ सब के बारे मे ' आ वहा तो सखी ओ मंदिर के परछाई तो परबे न करै छै। आर आ वा वहां के झंडा जे रहे छै मंदिर के ऊपर मे डेली बदलाय छै आर अ हवा के विपरीत दिशा मे चले छै चल अ घुम उड़े छै अ पूरी ' पुरी मे जे समुद्र के किनारे ने मंदिर छै जगन्नाथ पुरी के लेकिन समुद्र के आवाज अ गर्भ गिरह मे न पहुँचे छै तऽ ई सब तो अद्भुते छै ने सखी
हँ ई सब बहुत अद्भुत छै। सुन के तऽ बड़ी मन अच्छा लगै छै
हुँ तऽ वही ने सखी
अ ज कहल जाय छै कि भगवान जगरनाथ के एपस अ
आवाज बड़ी कटै छै सखी
हेलो
हेलो हँ अब आबै छै
तव बोले रहे छियै कि सब लोगन कहे छै ह हँ जेना भगवानके ह हृदय जे छिये ने से धड़कै छै
हूँ
ओकर आवाज जे कान लाके सुन छै तो सुनाई दे छै।
हँ सखी हमहूँ सुनले रहे छियै कि बारह साल मे जे है। जब भगवानके मूर्ति बदलाय छै तऽ वहां के जे महान पंडित होवे छै ऊ हृदय आँख पे पट्टी बाँध के आर हृदय निकालै छै तऽ उखन के महसूस होबे छै कि हृदय जे है ओ धड़कै छै, अब की सच बात छै सखी ऊ तऽ हमनिक के नहि पता छै लेकिन सुनय मे आबे छै ई सब बात
हँ
श त बात सहए होइ छै लोगन क आस्थाक बात
हँ आस्थे पे तो दुनिया टिकल छै। आ जे हमरो घर तो बनेै छै रात मे पूरी आलू परवल के सब्जी। अ सेवे बने के पलान छै हमर माय हले रहे रहे छै कि आज यही बन छै रथ यात्रा के शुभ अवसर पर
आम भी खायके
हँ सखी। हमनी के देने मान्यता छै आज के परम्परा हो छै के भर पी खीर अ आम बड़हर जामुन ई सब खाय के प्रचलन छै उम्हर इलाका मे छै कि नहि
नहि छै हमार इलाका मे तऽ लोग ओते नहि जाने छै अब धीरे धीरे धीरे सब मोबाइल पे देखे छै तऽ धीरे धीरे जाने छै तो ओते न प्रचलन छै हमारे यहाँ तो ऐसन कुछो पर चलन नहि छै,
हू हँ सखी तो धीरे धीरे लोग तो जगरूक होवै छै आज कल मोबाइल से तो देख देख के सब जानै सिखे छै कि की होवै छै कि न होवै छै। बड़ी लोगनके ज्ञान आबै छै मोबाइल देख देख के
हुँ
तऽ तोहर बुतरू लगै इना आयल रहै छै ने।
हुँ आज तु रा हमार इलाका मे भी छै बुत्रू शुभे से कहे छै कि मेला घूमे जाइ छै।
ओ तब ओकर बाबूजी की कहले रहे रहथिन
कहले रहथिन। साम मिलके घुमालिये दे छै
हँ हँ सखी बुदरु लोग के तऽ यही छै ने जरि घुमे फिरे से खर के मन लगै छै आर बाल बुतरु के भी जड़ी घुमाबे फिराबै के पड़ै छै कभी पार्कमे कभी मेला ठेला ले जाइक चाही
हुँ
तऽ झूला झूलै छै तहर बुतरु की डरै छै।
अभी तो झूला चूलै छै बड़ झूला मे डरै छै। छोट झूला मे झूलै छै।
हुँ ठीके छै तब तू तब तो शाम मे तू जरि घूमे जाइ छै तऽ मेला के खाली बुतरू आर ओकर बाबूजी जाइ छै
आब देखल जाय छै शाम मे की होवै छै जाय छै की नय जाइ छै।
ओ ठीक छै सखी हमराके एगो काज आबै छै तऽ हम करै छिय तोहरा के बाद मे फोन।